छै
खुश रहहू
की करै छियै आ
ठीक छी अहे हम तऽ ओनाहिते गर्मी छै तऽ बाहरमे कनि बैसल छी हवा आबैत छै आमके गाछ खेलग
ठीक छै तऽ आम तरि कऽ नहि खाइ छी
आ हम तऽ एखन तोड़ि कऽ खयबे करैत छी अहाँ के बं्बई किशनभोग आम सब छै अखन त ओ छौड़ा सब तोड़ ले छै बच्चा सब उएहे दुआरे ले बैसल छै कि गाछ लगमे
हीं हीं ह ह एगो टानताब हीं हीं हह एगो डंटा बना लियअ र खूजा तोरा ल त ने तऽ
जहाँ निकलै छै कि ए की भागि जाइ छै तऽ डणटा की बनबियै
मारब नहि तऽ ने बड आदत खराब दोसरके पेड़मे सँ तोड़ि कऽ लऽ जाइ छै अपना पेड़मे बचा कऽ रखै
तऽ की कहे छै धिय पुता सब छै य यहाँ के छोटका लोग के धिया पुता सब एना
इह गाँव घरमे इहे आदते रहैत छै अपना पेड़ पौधाक के चीज बच्चा राखे छै पाकेला आ लोक से उय मे स चोरा के लऽ जायता अचार बनबै लए खुच्चा बनबै लए हँ
देखैत छियै सजमनि छै खेतमे ओ काटि काटि कऽ लऽ जाइत छै
लेकिन हे एगो एगो बात छै ने अपना पैरक चीजके अपना पैरक चीज सब टिस्टे अलग होइ छै सवादे अलग होइ छै उहे की ने कलाब से आ अपना पेड़सँ तोड़िकऽ कलाब से मोन कतेक हर्क भऽ जाय छै हरियर हरियर देख कें ह हमरा गाँव मे ने हम जे अपना गाँव मे गेलियै एक बेर तऽ नीम के पेड़ रोपल छल खेलिय ई इह समयमे हरियर हरियर एकक हाथ के सीन ततेक सुंदर ओकर सब्जी जे हमरा मोन करे हे कि ओ एकरे सब्जी खाउ ब
ओ हँ त ओ त ने लगे छै खटटा उट्टा डालिक
हँ नहि आइ काल्हि सभचीज बारमसियाा जे भऽ गेलै हन से बदमसियावलामे बड़ा बढ़िआँ होइ छै ओकर खूब बढ़िआं ओहि टाइम नहि नीक लगत एखन के लए जेना नया सब्जी नहि होइ छै तेना
आर अहाँके ओ कथि कहै छै बच्चा सभ ठीक हइ
सब बड़ा बढ़िआँ अपन कहू
हमरोसभ ठीके छै आइ रव भ छै घरेमे छै सभ
अच्छा रोज धिय पुता से घर शोभै छै
हू
खरीतमे छैठन भइ हँ हँ तऽ चलि जाता बच्चा सब पढ़ाइ करऽ तऽ नीक नहि लागत तनो
ह से तऽ छैहे रहै छै तऽ कखनो टाइम नहि भेटैया
की करबै कहै छै एखन छै करू ओ करू चलि जाय तऽ अकेला बनाब एक लाख
हँ से तऽ छैहे की करतै आदमी रहैत छै तऽ कामसँ परेशानी छै आ नहि रहैत छै तऽ नहि नीक लगैत छै
धियिया पुता बड त भऽ गेले हमस कनी गांव चलि गेलियै से हमरा मने नहि म नहि नहि लागय हमरा जेकि हम सभकिछु हमरा कऽ दै छलै तइयो काम धन्धा लेकिन तैयो मोन नहि लागय बच्चा सभ पर मे मोन लागल
ह आखणन देखियौ ने आखण त दिन राति केना बीत जाइ छै खाने बनबै छियै खाने बनबैत बनबैत हमरा भोरे नाश्ता बनेलहुँ फेर खाना बनेलहुँ टाइम ओएह मे निक कयल जाइत छै
हँ ती आ छै नन्दगीके घरवला च चलि गेला जमााय चलि गेला
हँ काल्े चलि गेलखिन
ह
आओर कथिी कहैत छै उएह ओकरोसँ बतएेलियै कनि देर आ ओ सासुस गेल छलै आङगनबाड़ी तऽ अथी छलै छुट्टीे लेकिन गेल छलै तऽ तहिए
ह कन य देर ल गेलल ह तऽ ह ये तऽ आङ्गनबाड़ीमे तब पैसा मिलैत हेतन ने बढ़िआँ
हँ तऽ आङगनबाड़ी मे मिलैत छै कि दस
आ तऽ हेट हेतै ने तऽ हे के भेटैत छै च आ जे सहायक जे रहै छै एगो सहायक ओकरा किछ कम मैटै छै हेड छै ने जाए दिअ शादीमे अच्छा नीक भेल जीत लेलहुँ लड़का बढ़िआँ पकड़ायल घर फैमिली भी बढ़िआँ पकड़ल अइ काह जे मतलब शहरमे घर दुआरि लड़काके अच्छा पोस्ट बहुत बढ़िआँ बात
हँ तऽ देख की कहै छियै पाइ तऽ लगबे केलै लेकिन अपन भऽ गेलै बढ़िआँ
नहि कोनो पाइ कत पाइ कोनो दोसर के देलियै फेक देलियै बेटी सही घरमे मे चलि गेलै तब पैस सवार्थ भ गेल
ह बाप कहलकै जे दुनू बेटा कें पढ़ा देबै आ बेटीकेट घरमे कऽ देबै तऽ आब कथी छै
दा दियऔ दहा दियऔ बड़ा नीक सोच छनि बहुत नीक एक सए चालीस बहुत नीक करबो केलखिन अच्छा सोच उचार वालला छथि अहाँ के द दुल्हा बड़ा नीक सोच छनिु सोचलखिन बढ़िआँ ई बढ़िआँ सोच भेलै तब की बेटा पढ़ि लिख देख लेतै क माँ के खा लेते बेटी नीक घर मे गेले त ओकरा सब दिन के लेल ओकर
हँ तब ेंशनी ने हँ अपन
आ नहि नहि हुनका हुनका शौखो रहनि ने जे हम आर्मी के जमा कर
ह हुनका सब दिन से रहे क हम ने जे एगो बेटी खतियै तऽ बढ़िआँ अपन कतहु देख कऽ आर्मी ले दुनू बेटो ले मोन रहे तऽ बेटा दुनू मेहनतिे ने केलकै
अच्छा जाादौ बढ़िआ अपना करौ ने एकबेर से चर्चा करवा लेब जे कहै छै जिनका शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो गेलन कोन करबाब साागर से नहि य देखो पार हो गेलनि जिनक बेट ब पताऽ ही पर आश नहि नहि छनि हुनकर बेटा आओर हुनकर ने बेटी आओर दमाद तैयार भऽ गेलनि सेहो हुनकर दमाद तैयार भऽ गेलनि
ह से बात छहिये
किछो लऽ कऽ एकबेर कऽ लेब शिव चर्चा बुझलू
हू हू करबै मंदिरे पर नइ हेतै तऽ
किया जे मोन के बात न गुरुजी पूर्ति केला हन ओहिसँ क लेब
हँ हँ
हू
से तऽ करबे केल
तहन की नहि बेटा भेल नइ जमेय भेल बेटा मे जमेय मेे फर्क के की छै अच्छा अहाँ फरको रहतै मानू या नहि मानू ओकर अपन घर तऽ स्वस्थ रहतै अपन अपना तऽ ओकर सारा जिम्मेदारी अच्छा से निभेतै लड़की के
हँ तऽ तखन की अपन उहो त अपन खुश रहै मेय बाप केऽ आहाँ देखत चाहे नहि देखत बाप एते कमेबे करते जे हमर अपन दिन दुनिया चलत
हँ लड़की निक घरमे चलि जाइ छै तना मैय के टेंशन नइ रहै जब हमरा एखन देखियो बड़की बेटी के लए के न हमरा बात करे नहि करे टोके नइ टोके हमरा कोई फर्क नइ जे ओकर अपना ओकरा कोनो चीजक दुःख नइ छओ दुःख नैय छै तऽ मोन खुश रहै यह जो हँं सभचीज अपन भरल पूरल छै भगवान जी एगो कनिगो नइ देने रहथिन गोदी मे ओहो देलखिन सोन धन भगवान ओकरो खुश रखौ तऽ मोन अपना आनन्द रहै य एगो एखन मझली छै तकरा लऽ कऽ कनि मोन टेंशन मे रहै य ओकरो भगवानजी घर बसा देथु
नहि ओ दुनूके भऽ जतै सभ एकदम ठीक भऽ जेते अंजलियो के आहाँ जे ठीक रहतै
आइ त सबे आइ सबरे सबेरे मोन गुस्सा गेल हन पपा के फोन केलकै एगो हो पपा हम तऽ जाय छियअ पपा तऽ कहाँ जाइ छी तऽ चणडीगढ़ जाइ छी पपा हो तऽ केना जाइ छहअ कहियो नइ निकलल रहअ केना कऽ जेब ह तऽ हम कहैलिए की ए सी सँ जे त एसी वालला गाड़ी छै आ अपनन जेतै ओहिमे तऽ दिक्कत किछु बौआ छै कोनो आ बाहर नहि निकलतै तऽ बाहरके तोरी घटी केना जानतै सभदिन बौआ बना कऽ रखलासँ थड़के होइ छै
नहि नहि आ अकेले जेतै ल त एगो एगो लड़की की नहि करैत छै पढ़ल लिखल छै समझदारी
उ तऽ कहै छै कहै छै कि जाय द हीं जाय दी एकरो भाग बदलि गेल बस फन राखू आ बै बदेखु बात ओ नहि ने आबै छै आ जरूर ओहि जगह हरानी कुकर मिय हेतै रहतियै ने तऽ झोटटा ओकर चारि लाख मारतियै अभी भाए गेल सुना कऽ छ्थर के जकरा हम देखना चाहै छी
न न आ नजरिर लागि जाय छै सब लग में कला बजैत छै सब बात सब लग मे सब बात नहि बाजै छै नजरि लाग जाइ छै ज
हँ
सब लागमे
हँ अपने भऽ जेतै सरिया देतै ओकरो बात विचार समझऽ बुझऽ लगतै ने सब समय दिलैथ
जमाय जमय तऽ अहाँके जमाायए छै तऽ ओएह कनि पाइ नहि बचाबके जनै छथिन कमाइ तऽ छेबे छथिन पाय नै बचबै छथिन ओहो अहाँ कें नया नया शादी बियाह छै जहन पुर नेतै ने तऽ पाइो बचेनाइ जानि जेतै आ अंजलि समझ ठेदार छै यहाँके
अंजलि कहै छलै कि माँ कहल कहलिय कि पैसा नहि लिे ठीक छौ पैसा नहि बचबै छौ चीजे सामान कें लोंडीग भ सेहा अ चीजे सान कीन कीनऽ राइख दिहीं कहलकै हन जे जाएंगे तमा न होगाऽ ऑनलाइन चूल्हा कीनके रख देंगे ब हम सब ऑर्डर करके रखे देंगे हम कहली रख लेना अपना चीजे रख देलहु पाउडर कर के त घर लगा देत
कि बुद्धि विचार नीक छै अपन सभ चीज कऽ लेतै
ह ओहो घर तऽ नीके भेलै ने कि समझदार लड़की गेलै मानि लियौ जे किछु दिन आ ओकरा ओकरा अनुसार नहि भेलै तऽ किछु दिन मोन दिक्कत रहलै लेकिन घरके तऽ ओकरे सैत देलकै ओकरे सम्हारि ने देतै अभी पढ़ाई कम्प्लीट कर रहले ह न ओकरी हो जेतै तऽ केकर भाग जगतै ओकरे जगतै
तखन की सब चीज ओकरे स हैत ेक
अभी मतलब ई नहि छै कि लड़का नहि कमाइ छै लड़काके नहि छै ई जे खर्चा करयके ने ओकर तरीका नहि छै बुझलियै
नया नया बिआह भेल छै ने आ एनाहिते होइ छै अपने समझदारी
एखने कहै छलै जे म हम जाएंगे तऽ हमरा जाइ से पहिले इहे कहै छलै जे